ह। अरे खाना जे। इ खेनाय जे परसलिये उ परसेमे जे आहा उ आलू आ परवल टकटक ताकैत रहय। से ई कहू जे एहनो होइ छै। खेनाइ हम निश्चिन्त रहियै। जब ओतेक धरानीसँ माछ, आनलियै ओतेक सुन्दर। एक दिनका नहि छियै। लेकिन आइ तऽ सोचने रहै
बनते न
आब हम बुझलियैसे थोड़े जे रातिमे बनतै
इहो तऽ फेर भोजने छियै न।
भोजन छियै। लेकिन ओ कहू जे परोड़ आ आलू टक तक हमरासके देखियएके रोइयाँ खराब भए गेलै।
एखन तऽ एखन त परोड़ेके समय छै, ने तऽ ओकर तऽ ओ सब्जी तऽ बनै छै, फेर सभ खाइ छै, कि नहि खाइ छै।
ओरिया चरसे उबरे रहै पलवा टेंगरा ओ पटवा गैचा ओ ओतेक धरानीसँ ओकरासँ आनलियै। आओर देलहुँ जे बनेबै, तऽ साँझमे जे बनेबै तऽ, ओ चीजके कनि ध्यान रखबै।
आ बेर भऽ गेलै ने आब साँझमे बनेबै। ओकर मसाला पीसल जाइत छै, ओनाहि नहि बनि जाय छै माछ।
तऽ मसालामे ई नहि जे कोनो मानि लिअ बुकनी तुकनी मिल कऽ केनाहु बना दे। सी ब देबे से नय करब बरया सिलोगी परमा तऽ जे छै से सभटा मसाला, लहसुन, प्याज सभटा नीक जकाँ देबै।
हँ, कहबो छै जे माछ। करऽ सभ काजके नशा जखनहि माछ एलै घरमे। सभ काज ओहि लाग कऽ नशा हेतै।
नाश हेतै कि जे हेतै, लेकिन ओहिमे कनि ढङ्गसँ। जे छै से सभ मसाला अपनेसँ बढ़िआँसँ पीसि कऽ सिलौटपर। आ तखन जे छै। तेल जे छै से सेहो, तेल ओ जे दै छियै से नहि देबै ओ। अपनवला पीरा, गोटवला जे पहिरने रहियै। ताहिमेसँ दऽ कऽ हँ।
आ मरचाइ अहाँ कनि कम कऽ दै छियै, से नहि, कनि कड़गर रहऽके चाही।
हँ। से तऽ देबै, सभ मसाला पीसि कऽ देबै, धनियो सिलौट अपन सिलौट-लोढ़ही परमे। पिसबै धन्नी, पिसबै मिरचाइ, तेजपत्ता। आ पीरा-गोट तऽ देबे करबै, पीसि कऽ। लहसुनो प्याज देबै पीस कऽ।
आ चूल्हा जे छै? चूल्हा से माटिवला चूल्हा जे छै एहिठाम। ताहिमे लकड़ीपरमे बढ़िआँसँ ओकरा करक कऽ आओ। जे जतेक ओहिमे ओ पलवा-वला टेंगरा छै। ओकरा-ओकरा नीक जकाँ मसाला दऽ कऽ। बढ़िआँ तरीका ओकरा अलगहि रखबै, ओकरा झोरेबै नहि।
अच्छा, तऽ ओकरा तऽ छिलेबो तऽ नहि पड़तै ने, ओहिमे छिलको रहै छै।
नहि, ओ फलवा टेंगरामे जे छै से खोइँछा नहि रहै छै। ओकरा आ ओकरा काटबो नहि करबै, ओकरा सोझे-सोझ।
हँ
जे छै से ओहिमे मसाला भरि-भरि कऽ ओकरा। ओकरा बढ़िआँ जकाँ, ओकरा जे छै से करकऽ कऽ। तैर देबै। आ चाउर कोन देबै? साँझमे जे बनेबै?
एखने चाउर लगा
चाउर तऽ ओहिमे अपन जे छै, से ओ जे रहैत छै बराबर दसरिया। माछ सङ्गे तऽ सभसँ बढ़िआँ उएह रहै छै।
हँ, अपने धनक धानके उसनने छियै, वएह चाउर छै।
हँ तऽ ओ चाउर तऽ छै। से ठीके छै। आ नहि ते एमहर मर आनुआ चाउरसभ नहि दए देबै
नहि नहि।
आ ओ अगर नहि हुए? तऽ तहन तऽ जे परर्वत जीरावला ओ रखने छियै नायका त तऽ ओहिमे दुनू बात छै। पर्वत जीरामे ओ जे छै से, सादो भोजनमे एक नम्बर होइत छै। आ माछो सङ्गे बहुत नीक लागै छै।
हू।
आ ओहि दिनका जकाँ एह नहि बना देबै तऽ, ओहि दिना खाली झोरे भरि दै छी अहाँके तऽ आदत यऽ जे। एकदम खूबके झोर दए दै क। झोर कम कऽ देबै आ आ मसाला बढ़िआँसँ रहयके चाही नहि जे मसालामे कतहु घपचि जेबै। से नहि करबै हू
देबै झोर, कमे देबै।
ह्म आ एगोके आओर ओकरो कहने छियै ने। तऽ सेहो ध्यानमे रखबै जे ओहो रहतै। ताहि हिसाबसँ सभकिछ जे छै बनाए लेब
आ सलादो सभ कनी काटि कऽ राखि लेबै बहुत आदमी तऽ बिना सलादके नहि ने खाएल जेतै।
अच्छा ओ तऽ प्याजो रहतै त माछ सङ्गे ओते कोनो सलादमे ओ जे छै से। खीरा तीरा अम्हर आम्हर ओसभ नहि ठीक रहै छै। प्याज रह होइके चाही काटल।
हा
आ दहीके कोन पौरलियै?
दही अपने महींषके दूध लेने रहियै। तकरे पौर देलियै।
हँ तऽ कनिओ तऽ मानि लिअ जे एकको छओ दही नहि हेतै।
हँ, जोरन देलियै। भोरेमे जोरन दऽ देलियै।
हँ, तऽ सेहो तैयारी कए लेबै। आ जे चीज नहि हुअए तऽ ओकरा कहबै तपसके जे ओ दोकानसँ। सभटा आनि देत साँझ तक आबि जेबै।
हँ, हँ तऽ जाइ छियै बनबै लए जाइ छियै। ओकरा माछके त बनबैयोमे कनि टाइम लागतै न कतबो खोँइछा नहि छै। तैओ तऽ ओरमे तऽ छै ने खोँइछा
तऽ नीक जकाँ ओहिमेसँ ह हँ, नीक जकाँ ओहिमेसँ आँतभोत सभ बढ़िआँसँ देख लेबै पित्त नहि रहैके चाही। पित रहि गेल तऽ ओ पूरा तित बना दै छै।
हा
हँ, आ गैँचा जे छै।
हूँ।
त ओ तऽ गैँचाके एकदम ओकरा ओहिमे झोरमे दए देबै। आ टेङ्गरा सभ टेङ्गरा सभटा छाँटि कऽ ओकरा खाली तरलेटा रहय देबै। ऊपरसँ, अपन ऊपरसँ ओ जे छै से देल जेतै।
आ
हुं
ह बना लेबै
हं आओर कोनो यऽ ओहिमे कमी
नहि प्याज लहसुन सभ नहि छै अनाए लेबै माछमे तऽ बिना प्याज लहसुनके तऽ नहि ने हेतै
नहि नहि प्याज लहसुन तऽ चाहबे करी तखने बनतै हं हं कहलियै हे आब तऽ ओकरा जे छै से जल्दी भेटतो नहि न रहै छै
हं बाहरी मसाला सभ त नहिए देबै ने अपने मसाला जे हेतै
आ ओ जीरा तीरावला ओ बजरुआ माछ जे मङ्गनिओमे हमरासकेँ देतै तऽ हमसभ कहियो खेबै खेलियै हँ खेबै
आ आ अपन माछ जे कोनो इचनो पोठी कोनो भेट जाय छै तऽ एकर त किछु बाते अलग छै
हूँ
आब एहिबेर नबका पानि परका देखै छियै जे कहाँ तक की होय छै
पानि तऽ बड एलै हन आब तऽ माछ हेबे करतै
हँ पानि तऽ एलै हेँ
हूँ
उएह दिन वाला भोजन देखि कऽ बड़ा
फेर परोर ते जे परोड़ जे भेटै छै बजार म तऽ परोड़ लोक खाय छै कि नहि खाय छै
अरे लोक खाय छै लोकक बात छोड़ु ने लोक त माइटो खाए लेतै तहिसँ नै मतलब छै आय काल्हि करतै की
परोड़ छलै अपन कटहर के बीया छलै सब्जी तऽ खराब नहि छलै
कटहर के बीया हमरा आय तक कहियो नीक लगलै हेँ जे हम कटहर
साग छलै दालि मे दऽ के साग दालिसग्गा छलै ओसभ चीज तऽ फायदा करै छै ओसभ चीज थोड़े खराबी करै छै
अरे दालिसगा तऽ ठीक रहे केनाहु ओहि संगे न दु गो
जीर जमाइनसँ छौंकल छै छलै साग के तऽ जीर जमाइन सँ छौकै छै तऽ ओ एक नम्बर के सुअदगर होय छै
त दुकर ओहि संगे मिला क खेलियै हं
आ ओ ओहि दालिसगामे कनि अमिलो दऽ देलियै तैं खटो छलै दालिसग्गामे तऽ अमील देल नीके होय छै
दिलसग्गा तऽ रहै बढ़िआँ ओ तऽ कहलौ जे खेलियै लेकिन ओ आलू आ परोड़ टक टक एकदम ओनाही ताकैत रहै खाली परोड़मे बीया भरल रहै ओ पच पच करे एगो खाय वाला रहे
आब एखुनका परोड़मे तऽ बिये रहै छै न अपना लत्तीके परोड़ तऽ एखन नहि फड़लै हन फड़तै तहन तऽ ओ बढ़िआँ रहतै
हँ ओ अपनवला लत्ती सभसँवला रहै छै तऽ बढ़िआँ रहै छै ओकर स्वाद किछ अलग रहै छै
हँ ओहिमे बीया नै रहै छै एगो दूगो निकलल छलै त ओहिमे बीया नहि छलै
हूँ
त ओकरासभकेँ अपन सभटा बनाए के राखिलेब
हँ
आ समयपर मे ओकरो कह दनि ओकरा ओकरा तऽ नओ बजे कहलियै हँ
हँ हँ तऽ भऽ जेतै नओ बजे तक बनि जेतै तैयार भऽ जेतै
हँ मने लेब आओर की
आओर अपना बाड़ी मे नेबो छै बड़ नीक
अच्छा नेबो तऽ छै नेबो एहिबेर फड़बे नहि कै की हेतै नेबोमे सब नजैर लगाए देलकै बुझाइ छै जे
हँ अपना सबके एहि गाछ सनके नेबो छै नहि ने ककरो एहि गाछक नेबो सब ओहिमे कलम लगै-लगै कऽ सब लऽ जाय छै
इ गुच्छा वाला पंचमुखी छीये एकहकटा गुच्छा मे पाँच गो सात गो रहे छै नहि देखै छियै भैर गाँव में त खाली नेबोए छै लेकिन ताहिके बादो सब ई एगो गाछ के देख के सब के सहनता होई छै जे ओ इहो जे रह हमरा
हँ
कते बेर ने थल्ला लगेलकै ओ कएगो आबि कऽ
हू
लेकिन एकोटाके सफल नहि भेलै हेँ एखनोहु औनाए रहल छै सभ
ह एखनो लागल छै तऽ
हँ लेकिन आब ओ की हेतै ईसब कए कऽ अपन जे छै ने
ह
आ ओ तऽ ओतो नहि रहै
हँ नोत तऽ छै नोत खाय लए के जेतै
अच्छा भेज देबै ककरो धियापुता के आउ आ माछ आनलिय भर तब ओकरा
दहिए चूड़ा कऽ भोज छियै
दही चूड़ा तऽ बुझले ये जे खे आब गाँंवो घर सब आब रहलै किछो दही तही सब कतहु उठा गेल
नहि रसगुल्लो छै तऽ
अरे रसगुल्लो मे उएह दूध रहै छै उएह ओकरेसँ लै छै ने
हँ
तऽ ओ उएह दूधकेँ फाड़ि कऽ रसगुल्लो बनेलक आ दही त बस देखिएकेऽ हमरा सबके पात पर में चंद्र मृतो जका केओ कनो थोड़े देय छै बुझल छै लोक के ओ दही नहि खेथिन छुबे नहि करथिन
तरकारी बढ़िआँ बनबै छै मिस्त्री आयल छै तरकारी बनबै लए दही चूड़ा बहुत तरकारी तऽ नीक छै ने
तरकारी नीक छै लेकिन तरकारिओ की बनेतै तरकारी काल्हि काल्हि ओकरसभके ततेक रङ्गके ओ दै छै ने मसाला सब मारि कऽ जे ओ खायवला रह दै छै ओहि मे कश्मीरी मिर्च
तै ने दही चूड़ा पर तऽ नून मिरचाइ देबे करै
नून मिरचाइ तऽ हरियरका मिरचाइ सब जगह बैटते छै कनिक नून दै छै मरचाइ दै छै
हँ
तऽ ओ अपन जतेक खाए लेतै इएहसभ कहि देते जे अपन ओ हुनका नहि रहनि फुरसत नहि रहथिन
नहि ने नहि ने होइ छै अहाँं सब जे ककरो मे नहि जेबै खाय लऽ फेर अहाँ सबके जे काज होत तऽ अहाँ सबके काजमे एत कियो
हमरा सभके काजमे सभ आबि जाइ छै सभ बुझल छीयै सबके आब सब सब तरह के लोक होय छै हमरा